हेलो हँ दोस्त जेकरा ई जे ऐप पर जुड़ल रह छैय ने ओकरासँ बतियाइत रहल छैय।
हेलो आपको पैसा आएगा तो पार्टी करोगे मेरेजैसे हसी समोसा खरीद
हँ देबो पार्टी पहले पैसा आबऽ देना। मम्मी कहै छैय कि इ इएह एप पर बतियाई छी जे पैसा एतै कि नहि एतै एनामे ते तोरा सबके हटा देतो।
कह कि इ बला पूज तऽ जे तोड़ा त
सुनैत रहै छैय पूरा रिकॉर्ड रखते अपन सबके हमेशा के लिए
ह त अपन सबके गार पढ़ै हेते जे केन छैय इ सभ कि सभ बतियात रहे।
अरे तऽ अहाँ केगो समोसा कीन देबै एगो के आधा गो।
यहांके समोसा खा खा कहल गे पता छौ पपा से पूछलियै जे थीके छैय। मोमोज के की छै केना त पापा कहलक एक सए रुपा मे देलक आ अथी कहै छैय अहाँ जेहन बुझाय जे उ मतलब ओनाते मजाक करे छथिन एक सए रूपा मे त नहिय देनेे हेते लेकिन कहलके जे पनीर मोमोज रहे।
अरे पनीर मोमोज कैरुपआ मे दै छैय हम कहू।
कैय रुपया में।
तीस रुपैआमे चाइर गो दै छैय।
हँ तऽ पप्पा नै रहथिन ने तऽ ओए में क्या गो मम्मी रहोगे सात आठ गो रहो शायद। दस गो रहै हूँ।
ओ कनि मतलब नीके नीक चीज सब ओ अथीवाला पनीर वाला ओ पैसा जमा कऽ पनीरे वाला खाइ छैय। तऽ कहिओ कहिओ रि रिक्वेस्टेलहुँ ने भइ हमरो दिया हमो दिया त कनी लेने आयल तकर बाद केलक से हे एना देलको। हँ चन्नी पर भी खाइ छ
हँ तऽ ओ वला जे रहे ने से उबलल वला नहि रहे फ्राई कयल रहे पूरा एकदम तरल पकोड़ा जक बहुत टेस्टी लागे रहे बहुत टेस्टी त एते खेभी न मोन एकदम लग
हम त दूइये दिन खेबे केलिय है तकर बाद एने ने देलकै भाय।
नहि पसन्द त मतलब जे छै से लेकिन ओ बला मोमोस बड़ पसन्द आयल रहे। बुझलिये मम्मी केएदिन स कहै रहे जे की कहै छै मोमोस खायब मम्मी के हमर निक लागै छै। अंडा चाउमिन भी आब ओते निक नहि बनबै छै। एत के लोक इ छै ने जे चीज बिका लगतौ तो ओकरा खराब कऽ देतौ।
जाइ भुझि क किदन किदन क क।
ह पैसा बेसी कमाय ह अरे तऽ अंडा चाउमीन खाय खायब न। अथी सुन अपना सब जे अथी केने रहियै जे एग रोल बनेबै से कहिया बनेभी?
पैसा जमा करै छै तें ने अहाँ सब बतियाइ छी इ बला पैसा ओ वला पैसा तऽ खतम भऽ गेलै पप्पा के तबियत खराब भेलै तऽ पप्पा पैसा नहि ने भेजलखिन। बहुते सारा इलाज में पैसा लागि गेलै हुनका डायबिटीज काल्हि चेक कराब गेलखिन फेरसँ तऽ कहे छै ओहि दिन कम रहे पांच सए चालीसे रहे आ काल्हि कोनो पांच सए नबे भ गेले डक्टर कहलकै तुमको ऐसे मे भर्ती लेना पड़ेगा।
हँ तऽ ओ हुनकर एतेक डाायबिटीज केना बढ़ि रहल छन्हि?
हुनका ने बी पी लो रहै छै।
डायबटी अथिके जे परहेज नहि करैत छथिन खा ले छथिन भात ईसभ।
नहि परहेज पूरा करै छथिन बुझलियै। हँ हिनका भेलै कि बहुत बोखार लाग गेलै तऽ बोखार लाग गेलै एक दू दिन खाना नहि खेलखिन उल्टी होइ रहै बहुतेक।
हँ
मम्मीयो के तबियत मम्मी के त बहुते तबियत खराब छै ओकर तऽ अखन तक ठीको नहि भेलै बाइजो नहि होइ छै ओकरा। बात नहि क पाबै छै। तऽ की कहै छै उएह दुआरे जे छै से ई दू दिन पप्पा जे छथिन से नहि खेल खिन। आ त अपन पड़ोसी सब छै ने जेना अहाँ के बड़की माय भेल अहाँ भेलियै तेनाहयते छै हमरा रूम के बगल मे। त ओ हैप्पी के मम्मी तऽ ओ जे छै से अपन आयल रहे देखल तऽ पप्पा कहलखिन किछु बाहरके ला दू तऽ उएह किछु आनि कऽ ख शायद देलकै खाय लए पप्पा सबके मम्मी सबके तऽ मम्मी तऽ नहि खेलको पप्पा कनि खेलखिन।
हँ तऽ उएह बाहर ई सभके खाइ छथिन ने उएह सभसँ भऽ गेलै हेते।
नई होइ है उठनाई । खाना केना बनेब।
हँ ।
तब जे छै से आब पप्पे बनबै छथिन खाना अखन दू दिनसँ।
खिचड़ए -खिचड़ी फेर क द त ओहो खराबी कर। चावल उल नहि खायके रोटी ई सब खायके चावलो खााय छै तऽ ओहो सब जे छै से खराबी करै छै ।
हँ बा -पप्पा सब तऽ एके बेर खाइ छै कम्पनी चलि जायत बारह घंटा बाद छै काज करय पड़े छै ने लगातार।
हँ खड़ा रहयऽ पड़ैत त ने ओतेक देर । तऽ बारह घंटा कोन हिसाब से काज कराबै छै ।
ओतऽ बम्बई मे एनाहिते ओतऽ बम्बई मे एनाहिते होइ छै काज।
यहाँ नहि होइ छै आठ घं्टा फिक्स छै ककरो । अगर एक््रा हँ- ह- ह- ओ होइ छै जे। त एक्स्ट्रा -घंटा प काम करत एकस्ट्र।
जेनाकी ओ जे देखेलो। दीपक जे चके । तऽ दीपक जे च क ने काज। करै छथिन । े नाट दुनू कर छथि । खाली खाना खाय के छुट्टी मिल छै उएह बीच मे कनि सुतलनि ओ बाद फेर की कहे छै । देनाइ दुनू क क के तब जाके जे छै से पच्चीस- पच्चीस हजार के पचास हजार भेले। आ एना क । कमाइ छथिन तब ने घर बहुत मेहनत करै छथिन बुझियौ हुनका कनिआ कहानैत रहैत छियै से आब हमरा नहि पाइ लिअ क से अहाँ दिन राति जागले रहैत छियै । एनाी तबियत खराब होइ छ ।
तन चाक करत । काज ओ जिन्दगीना बात पै छै । आ ।